की हाल
बढ़िआं छै, अपन कहियौ
अपनो चलि रहल छै, जीवन
ह
भऽ गेलै
भजन सब भए गेलै, हँ, रीचार्ज भए गेलै
अच्छा, बहुत विलम्बसँ बैटरी रीचार्ज
तऽ हम अपने ने ने करै छी, गार्जियन जखन करतै तखने ने करेबै।
पिताजी रिचार्ज करबाबे छथि या माताजी या भैयारी?
करे छथिन पिताजी ये आ या भैयाजी ये लेकिन एहिबेर भैयारी अपना मोन से भैआरिे गेलै हँ हम नहि कहलियै हम तऽ मने कए देने रहियै कि रिजार्ज हमरा जरूरी नहि, यऽ भरि दिनर पर रहैत रहियै तऽट काज हो प छै ओहिमे रिचार्जके जरूरते ने। ना मने भड़ लख देला। हूँ आब फोन जकरा करयके रहै छै, जकरा काज भेल कइयए लेलक फोन।
बिलकुल
को भोजन सब भए गेलै?
हाँ, एखने जस्ट भेलैयए एलहु हेन तऽ अहाँके फोन आयल तऽ कहलियै मैसेज आयल तऽ कहलियै बात अहाँ सु क एली
की सब भेलै, भोजन?
खिचड़ी आ चोखा।
आय -आय तऽ शैन नै रहै कैल्ह छियै शैन?
हँ, लेकिन जरूरत थोड़े छै, जे आब खिचड़ी खायके लेल शइनेके इन्तजार करी।
नै तऽ बेसी आदमी सैन हँ मोन से आहाँ सब के।
हँ मोन भऽ गेलै तऽ कहलियै खिचड़िए बना दियऽ हमरे बनबै के रहै खाना। गेलियै तब तऽ चरहेलियै।
रैयत के तऽ अहीं के रहैया?
हँ राइत के हमहीं बनेलौ।
देिनमे की सब बनल?
बढ़ियां बनल रहै कनि गिल बैन गेलै हमरा कनि। खिचड़ी चाही कनि हल्का हार्ड वाला मतलब कनि नै जादा मोट मतलब पेैनगर वला रहे छै लेकिन जादा गील जकाँ नै रहेै छै। ओ बला नीक लागै या हमरा खिचड़ी।
दिन में की सब बनल रहे?
दिन मे बनल छलै, रोटी और सब्जी।
ओ- तहन गाँव कहिया आबै छियै?
गाँंव अगिला सप्ताह आइब जेएब।
ओ फेर रुकबै कते दिना?
गाँव मे रुकबै किछ दिन तऽ जरूर रुकबै काज सब हूँ खत्म भेला के बादे एबे, लेकिन जल्दीे आइब जेबेै खत्म हेतेै काज और आइब जेबै।
काज वला डेट कहिया बुझल या कहिया छियै?
हँ शैन दिन छियै कोलका हँ कोलका आठम मे।
हूँ। तऽ फेर अपन मतलब भोज भात तैय के बाद चैल जेबै?
हँ भोज एहिबेर जे छै से चूड़ा, दही इएहे सब के हेतै। एक मौसमो के कोनो अथी नै छै आ उएहमे जे छै कनि बढ़िआँ सँ चूड़े, दही के किये सब बेर जे छै सँ। आ पूड़िये, सब्जी के भोज होइ छै न?
हँ, हँ पूड़ी, सब्जी पिछलो बेर भेल रहै एहिबेर तऽ लेकिन चूड़ा, दही मे रसगुल्ला या आम के पिस करबै।
हँ, हँ से रहतै रसगुल्ला रहतै भैर पेट।
किये तऽ आम तऽ एखन मिलै नै छै आब।
हँ आम नै मिलेै छै आम नै रहतेै रसगुल्ले रहतै।
गैस सबके व्यवस्था भए गेलै?
की?
कहलूँ गैस सबके व्यवस्था भए गेलै की?
से नै कहब। की भेलै नै भेलै तैं ने ई अथी होइ छै चूड़ा, दही के। आ बाकी जे जेना हेतै से केएल जेतै किछ ने किछ जोगाड़ तऽ लागबे करतै ने।
आय विकास भाईजी कहैत रहथिन एना एना गप आठ गो सिलेंडर चाही आ बुझलियै?
अच्छा।
ऐ मे‌ हमरा लागै हे पूड़िये सब्जी हेतै।
नहि, चूड़ा दही मे मिठाइ बनतै तऽ ओहोमे तऽ लागबे करतै ने सब्जी बनतै, मिठाइ बनतै।
त ओहि सबमे तऽ लागतै ने? आसान तऽ रहै छै, पूरिये वला लेकिन आ, ओहिके बाद जे छै से लेकिन वैह छै कनि लफड़ा सब छै, मौसमो के साथ एखन नहि मिल रहल छै।
हाँ, मौसम छै, एखन तऽ एहन भेलै हन कि बुझियौ ने एतयसँ ठीका तक वर्षा भेल छै फेर ठीका से उलटी तक भेल छै वर्षा, फेर उलटी से कोठी तक नहि भेल छै वर्षा। आ फेर कोठीके बाद पूरा धमगीजर बर्षा भेल एहन मौसम छै।
हाँ, एखन तऽ अथि छै ने, मानसून आयल छै तऽ, ओ तऽ जतऽ मन हेतै ओतऽ बरसतै जतऽ मन हेतै तै ओत गरजतै, जतऽ मोन हेतै हल्का अपन रूप देखेतेै और निकलि जेतै। कतहु धूप कतहु छाँव एनाही तऽ चलते रे कनीक दिन।
हँ।
और अपन की सब भोजन भेलै।
हमर तऽ भेलै दिनमे रोटी सब्जी, अथि रोटी दालि मूँग कऽ। आ साग, दही, चीनी। आ एखन भेलै हन भात दालि भिन्डी आलूके सब्जी आचार, दही, चीनी।
वाह तखन तऽ आइ अहाँ देलियै हिला क राखि नै यौ।
बाजारमे खेलियै रहै चाउमीन।
अच्छा।
तकर बाद मोमोज। सैह सब खेलिये। ओहि ऊपर स एगो छाँछ पिलियै, मसाला छाँछ।
अच्छा। तखन तऽ बढ़िआ अछि।
प्रकाश भाईजी से भेंट भेल रहै।
अच्छा विकासके साथ अहुँ गेल रहि की?
जी जी।
ओ हुनका घरे पर सासुर की?
घर पर नै गेलियै मतलब चौक पर।
अच्छा, ओ एलै ल कऽ समान, अपन लेलियै अहाँ सब
हं। घरो से पंन्द्रह गो छाँछ मंगेने रहै।
कतऽ सऽ?
अ पता नै एते छाँछ लए कऽ की करतै, हँ पन्द्रह गो छाँछ। प्रकाश भाइजी।
ओ अपन धियापुता सबके लेल, बच्चा सबके लेल।
कहलखिन जे आ अखन फ्री छियो दस दिन कनिया सासुरेमे रहथिन से आ। हम कहलियै केना एबै कियो कुनू बहाना हेतै तहने ने दरभंगा के कुनू काजो हेतै तखने ने जे की
हां सेेहो बात छै।
अहाँ, अहाँ जे एतऽ सँ पटना जेबै फेर तऽ रुकबै दरभंगा मे कि नै।
नै उम्हर से आबैत कला नै रुकबै, लेकिन इम्हर से जाएत कला हाँ एक राएत तऽ जरूर रुकबै।
साएह।
हुं उम्मीद तऽ छै जे एक राएत ओतऽ रुकबै। आ बाकी देखियौ।
तहन तऽ तहन तऽ ठीके छै अही संगे जेबै एक राएत रुक जेबै।
आ ना तऽ आ ना उन्नैस के राएत कऽ तैयारी आय सत्रह छिये नै। काएल नै परसु आ।
नै ई तऽ जाय बेर मे रुकबै ने अहाँ।
हां।
हां।
आबै बेर मे हम नै रुकबै, नै आबै बेर मे नै रुकबै।
तऽ तैं ने उम्हर मतलब एतऽ से जाय बेरमे नै रुकबै।
नै।
अएं। तहन
एतऽ से जाय बेर मे नै रुक अ उम्हर से आबै मे नै रुकबै, इम्हर से जाय के बेर मे हेतै त रुक सक रूक जेबै।
हां। तहन तऽ गड़बड़ा जेतै अहाँ उम्हर से आबै बेर मे कथी ले रुकब इम्हरे से चलै बेर में रुक जाएब एक राएत।
नै उम्हर से आबै बेर मे बेसी उम्मीद अनुपम रहतै साथ मे।
पटना जेथिन की।
हां।
किछ काज छै की।
कहलकै कोनो काज हेतै, बहिन सबसे भेंट करे लै आबे छै।
औ।
हां अगर ओ साथ मे नै एतै तहन अगर ओ साथ मे नै एतै अगर ओय से पहिलेेये आएब जेतै तहन जे छै से
तहन रुकबै।
हां तहन रुकबै।
तऽ हुनका रहितो मे एक राएत चलब नै रुक जेबै प्रकाशे भाईजी ओतऽ।
नै ओकरा कोनो जरूरी हेतै से हम कैह देब एखन पहले एबै तहन नै आ आबै के बात तऽ तहन हेतै ने जहन ओता आएब जेबै तहन ने जाय के बात की नै।
हां तऽ जेना पच्चीस हम जेना पच्चीस के अहाँके ओतऽ भोज जी शनि दिन कन्फर्म छियै ने अहाँ के शनि दिन भोज हेतै
हा शनि दिन भोज छीय
त रवि के अपना सब चलब आए
हम कहि देब अहाँ के से जे जेना हेत हम आह अहाँ त झूठे ठेके रहल छी महाराज हमरा ओते दिन से जाइ आबै छी
नै नै त हम ई भोज के कटिहारी जे चलि गेलहुँ ने
कहिया छियै एत अथी काज दन
अत परसू उन्नैस के अहाँ के छिय नोकेश
अच्छा
बीस ऐकेश बाइस तीन दिना हम सैहा त बीजी छी बाइस तक हम सोचलिय बाइस तक अगर अहाँ हमरा संग कहबै संग लै जेबे तहन त ठीके छै नै त तहन हम तैस या चौबीस क हम निकलि जेबै
अ हो
आब देखियौ अहि पर ऐ जे भेज तेर करियऔ
अच्छा तहन त ठीके छै तहन त ताबत तक ओहो काज सब से फ्री भए जेबै न
हम्म
इहा छै बात औ मौसम केहन छै गाँंव मे रस्ता सब ते एखन बड़ खराब हेते गाँंव सब
नै खराब एखन नै भेल, एखन त झिसिये बे कइलै।
अच्छा।
दिया
ओ ओ रस्ता ठिक ओ हो रास्ता ठिक भेलै की ठिका परका।
हँ एखन ठिक छै बढ़ियां छै एक रंग कैने छै
रोड़ा सब देलकै।
नै रोड़ा नै दैने छै माइटे पर से माइट माइट पर से माइट कए क।
ओ थाल बैन जायत हेतै जहने वर्षा हेतै तहने।
हाँ हाँ एखन त नै भेलै हन बढ़िआँ हमे एलियै हन त देलकै हन त आब त नै भेलै हन धमगीचार थाल। तैयो कनि रुख। भैए जाय छै जे टेंपु सब त फंस लागे छै फसते की निकल जाय छै। जेना ओ पूल से जे नीचाँ उतरैत रैहिये अय साइड। अपना गाँवदिसन ओ गहीरसभ सौंसे नै रहै पाइनसभ जे लागैत। ओ सब नै छै आब ओत सब सौंसे माइट देएय क एक रंग केलके
हाँ
त तहन तें दुआरे ओते दिक्कत नै छै आब।
अच्छा, देखियौ आब की होइ छै नै होइ छै।
आराम करें लेल चइल एलियै की।
ह आइब गेल छी अपन मतलब। एखने एबे केलियै, मोबाइल हाथ मे लेलियै तब आएल अहाँके मैसेज तऽ कहलिअइ कनी देर बात कए लै छियै। कते आब बचल या अहाँके काज।
हमर तऽ पाँचो गो नै पूरल।
तहन केना हेतै, एनामे केना काज चलत अहाँके। काज जल्दी करबै, तहन न आगांके काज सेहो कर परत। तै दुआरे काजमे लागल रहियौ। बहुत तरहक लोक सब रहै छै, हुनका सबके फोन करियौ, हाल खबर लिऔन, केहेन छथिन की छथि?